आवाज अचेव थी?
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल जय, जय झूलेलाल ॿियो सभु बढ़िया हा, हा मां बढ़िया आहियां भेण तव्हां ॿुधायो? हा, हा बढ़िया आहियूं नाश्तो कयो
न न नास्तो न कयो आ अॼु। न नाश्तो न कयो आ अॼु कपिड़नि जो ॾींहुं आ न त इन्हे करे थोड़ी देरि थी वेंदी आ नाश्ते खे। हलो हा ॿुधर ॾीहिं, जुम्मे ॾीहि, आतवार ॾीह न अगर धोवंदी, कपड़ा त मशीन धोअंदी आ हलो।
अच्छा मशीन में धोईंदा आहियो? हा हा आवा आवाज़ अच्चे ती।
हा विझंदी आहियां कढंदी आहियां सुकढा मुंजो घोटु विझी ईंदो आ। हा हा सुक सुकिणां वरी मुंजो घोटु विझीं ईंदो आ
हा सुठी ॻाल्हि आ न म मर्द बि कमु करनि ता न
हा हा
अ
मर्द क कंदा हिनि, मुखे हेल्प कंदा हिनि ॾाढी हा हाणें वरी सनान ते वेंदम सनान तां थी हा सनानु करे पो वरी नाश्तो कंदा से नास्तो कुवाँर ठाहे ती वेठी। ठ
अच्छा, छा ता ठ ठाहियो छा ता छा खाईंदा नास्ते में?
नाश्ते में ठाहींदा आहियूं हिकु ॾीहिं आलू जा पराठा पचायां या टोस्टर ठाहियां मंझंदि जो वरी चए ती लो लोकिय लोकीअ या कोफ्ता ठाहियंउं मां चयोमांसि हा ठीकु आ जेको सम्झ में अचेव ठाहियो अॼु एकादशी आ न त अॼु एका हा मां न रखंदी आहियां मुंजो घोटु रखंदो आ पर अॼु चांवर न चाढ़ींदा आहियूं। फुल्को पचाईंदा आहियूं ह हा हूअं मंझंन जो चांवर खाईंदा आहियूं अंउं राति जो फुलिको खाईंदा आहियूं। त हाणे वरी मंझंदि जो चयोमसि कोफ्तनि जी भाॼी ठाहे खणीं। अंउं फुल्को कोफ्तनि जी भाॼीअ सां फुलको सुठो लॻंदो आ न, लोकीअ जा गोल लोकीय कोफ्तन में लोकी किस कंदा आहियूं छिले करे पो वरी उन्हे में उन्हेमें विझंदा आहियूं बेसंण, मसाला, जीरो, बसरु जेको- जेको जंहिंजो पसंदि जो हुजे उहो सामान विझे
पुदीनो विझंदा आहियो?
हा पुदीनो, जीरो विझंदा आहियूं अ साओ मिर्च साओ धाणों इह्ये सबु विझी करे पो उन गोल -गोल कोफा ठाहे करे, बेसंण विझंदायूं त हो गोल- गोल कोफ्ता ठहंद्।
हा मोअण विझंदा हूंदव न थोड़ो सो
थोड़ो विझंदा आहियूं वधीक न विझंदा आहियूं न, हा हा थोड़ो विझंदायूं मोहिण। हा पो वरी तरे करे रखंदा आहियूं पर न न सोॾा न विझंदा हियूं। मोहिण जो पए त पो सोडा छो विझिजे।
अच्छा असां बि न असां न विझंदा आहियूं सोडा।
हा वही।
न न न विझ न बचड़ो खोण। कोई चवंदो आ मो थोरी सी सोडा बि चुट्की सी विझो भले।
अच्छा पर असां न विझंदायूं। हा वरी पो हुव्। रस्ते ठाहींदायूं मुंजो छोकरो न खाईंदो आहे कुकता त हुन लाइ ॿ टे टिकियूं ठाहे विझंदायूं।
अच्छा उहो बेसाणी टिकियूं खाईंदो।
हा हुन लाइ ॿ टे टिकियूं भणी विझी ठाहींदाईस् हीनत उह कोक। तां न खाईंदो आ असां खाईंदायूं कोक त असांखे वणंदा आहिन। हा त पो वरी इन करे।
भाऊअ लाइ अलॻि सां नाश्तो ठाहींदव न ग्यारस रखी अथईं त।
न उहो नाास्तो न खाईंदो आ उहो दरबार में वेंदो आ सेवा कंदो आहे न। त दरबार में दरबार में साईं जन। नाश्तो कंदा आहिन जेको जेको उह खाईंदा आहिन उहो हिनन जे बि खाराईंदा आहिन केॾी महल। आलू वई चाप। केॾी मल कुछ हूंदो थन केॾी मल फ्रूट नाश्तो उहो ई कंदा आहिन। वरी हुतां गोशाला वेंदा आहिन। हा वरी हुतां ई गोशाला वेंदा आहिन अॼु केॾी गांइ खे। कुछ न कुछ खाराईंदा आहिन कोई चारो खणंदो आहे कोई ब्रेड ख। व आ कोई कुछ खणी वेंदो आ।
हा रोज चवन् था न गांइ खे खारायो।
हा त उ गौशाला वेंदा आहिन गौशाला म थी पो वरी हिते साईं जन जी। वा कंदा आहिन पो ईंदा आहिन ॿीह अढाई बजे खन पर पो रोटी न। खाईंदा आहिन मंझंनजो पोइस पोइ सिजल थिए चवंदा आहिनि कुछ न कुछ पचाए ॾे। पो किणक जो अटो हूंदो आहे आलू विझी करे फूदणो वुदणो विझी। सुठी करे पचाए ॾींदी आहियां क मोइण वोइण सुठे गेह जो विझी करे।
ॾोढो पचाए ॾींदा हूंवस।
हा ॾोडो थियो कोकी सम्झो जेको सम्झो पो वरी उहो केॾी मल। केॾी मल मुरबे खां ठाहींदा आहिन। केॾि मइल चवंदा आहिन, चांय सां ही ॾे खांवा थो केॾि मईल रुखो ई चवंदा आहिन सुठो थियो आ, ॾाढो टेस्टी, ईअं ई थो खावां। आलू बालू विझ त टेस्टी तो थिए न।
हा सुठे सां ठाहे त सब सुठो तो थो।
हा हा कॾहिं कॾहिं साबूदाणा बि पीसे मिलाईंदी आयांस। केॾी मल मूंगफलीयूं, साबुदाणा पीसे करे मिक्सर में।
हा त, भाऊ घर में अकेला ग्यारस रखंदा थव छा बस?
हा हा, उहे अकेला ई रखंदा आहिन, पहिरीं मां रखंदी हुयम, हाणे मुंहिं। तबियत ठीक नथी रहे त मां न रखंदी आहियां आंयां। हिन करे उए ई रखंदा आहिन, चवान। मूंखे, मुंहिंजी त ॻाल्हि ई न पुछो, पहेरूं हार्ट।
छ्यो?
प्रॉब्लम हुई एंजिओग्राफी थी एंजिओग्राफी थी वई। वरी, हुन खां पो वरी आं।
एंजियोग्राफी थी चुकी थव?
कुछ न कुछ लॻो रहंन्दोवा आहे। मिला टाइप हार्ट हाणे उन में त दिक़त कान्हे पर, गैस पेट में गैस ठहंदो त हिन करे दवाऊं करे करे थकी पियम हाणे, आहे हिक गैस, एसिड थो ठहे गैस ॿि एसिड ॿि
गैस ठयव थी सोॾा, सोॾा पिअंदा आहियो? सोडा पीअंदा आहियो, गैस थी ठहेव त?
न न न सो सोडा न पीअंदा आहियूं, सोडा, सां हेखण उहो जेको हा
हल हलो
हलो हलो हलो
हा हा, अचे ती आवाज़ु अचे ती हाणे
हर वंशा हा री हा अचे
न न चालू आहे न न
हा सोडा, सोडा वोडा पी
हा हा अचे ती हाणे
हा त सोडा ॿि आ न, पियंदी आहियां हा कुछ कुझु मिठो खाईंदी आहियां, हा हलो हा तव्हां ॿुधायो? हलो
बढ़िया बढ़िया
बढ़िया, हा हा उई चां थी न अचेव ती? असां त, केर उतां कंदा हूंदव कुछ न कुछ
मां ह आहियां न न मां ख़ाली वेठी आहियां, ख़ाली थी करे थी तव्हां सां ॻाल
अच्छा त थोड़ो आवाज पे दिन
मां। छॾे आई आहियां। नाश्तो न ठाहियो आ, अध में छॾे आई आया चेहरो भतु पंहिंजे लाइ रखियो सोचयम की, हिकु बार लॻाए ॻाल्हाए वठां हम, पो असां बि अॼु ग्यारस आ त चांवर न ठाहिदायूं फुलको ई ठाहीदायूं।
अचछा अच्छा तव्हां बि न खाईंदा आहयो चांवर? अच्छा अच्छा, ॿियो तव्हां खे कहड़ो धंधो तव?
न खाईंदा आयूं असांजे घोट खे पहिरियों मोबाइल जो हूंदो हुअसि
हा
हैलो, पैहिर मोबाइल जो धंधो हस वरी पो हाणे बंद कयो तई ऑनलाइन जो कम चालू कयो तई। ऑनलाइन जो कम चालू कयो तई मीशो अउ फ्लिपकार्ट में न मथां ताहां सामान घुराईंदा आहयो ॿार ॿ आहिन ॿ धीअर आहिन।
हलो
हा ॿई हलो
हा ॿारु स्कूल वया आहिन नंढा ॿारु
अच्छा नंढा तई, छोकरा तई छोक करी तई, हा, छो, ॿ धीअर तई
हा
अच्छा, त धीअर त बढ़िया हूंदी आहिन न
हा ॿई स्कूल वयू आहिन हिकु पेहरें में पढ़ंदी आ, हिकु पंजे में पढ़ंदी आ।
अच्छा, अच्छा -अच्छा, एतरो फरक़ अथन
हा ऐतरो फरक त सही आ, न ऐतरो त हुजण खपे न।
हा हा हुजण खपे ज़रूरी आ, हुम्, बयो ॿुधायो? ॿारु, ॿारु - ॿारु सुठा तव मञींदा तव चऐ
हा हा, मञीदा आहिन नंढी वारी थोडी शैतान आ, वॾी वारी थोरी न, न मोबाइल न हलाईंदा आहिन। थोरी देर हाणे, गेम खेॾण सिखया आहिन त अधु- अधु घंटो, ॾह -ॾह मिंट फ़ोन वठंदा आहिन।
हा, ब्यो टीवीअ में ॾिसंदा आहिन। टाइम ई न हूंदो तन, स्कूल मां अचन स्नान पाणी करण वरी ट्यूशन वञन, वरी उतां अचनि थोरी देर खेॾण शाम जो पढ़न वरी राति जो ॾहें वॻे, सुमारे रखंदी आयान।
अच्छा अच्छा, सुबह जो जल्दी वेंदा हूंदा स्कूल
न सते वॻे उथंदा आहिन, अठे वॻे वेंदा आहिन।
अच्छा -अच्छा, क़लाक में तैयार थींदा आहिन।
त, मंझन जो न सुमंदा आहिन न
अच्छा, सिनान पाणी करे वेंदा आहिन।
न न फ्रेश थी, वेंदा आहिन सिनान अची करे कंदा आहिन।
अच्छा, असांजे हितां त असांजा त ॿारु सवेल ई सिनान करे वेंदा आहिन सवेल ही उथंदा आहिन छह वजे, पो सिनान करे वेंदा आहिन। अॻोपो त वरी पो अढाई वजे अचन ता, हुं न असांजा छह बजे उथंदा आहिन, हं
वरी पो अचनि तां त चवन तां पसीनो -पसीनो तां थी, वञू गर्मी ती थे, तेखां मां चवंद अची करे पो तेखा आराम, सां पेंजो सिनान करन चोथी मंज़िल में ई गुड़िया जी, क्लास तस सभिन खां मथे। ॾाढो तपंदो, तस कमरो
अच्छा
हा, नंढीअ वारीअ जो सभिन खां हेठ तसि
हुं, अउं वॾी वारीय जो मथे, हा
टे वारे चोथी मंज़ हा, ए सी लॻल तसि क्लास में
अच्छा
हा, पर चवंदी आ ए सी बि असर न कंदो आ एॾो मतिलबु
हूं हा हा।
उहे तपा
छोजो गर्मी हेॾो पए कानि तो पए हाण।
न न कल राति पयो हुयो। शाम लाकू पयो आ हाणे चालू आ।
इयो कटजी वइ, चालू तस हलो हा हेलो
त राति पयो
कमु करणु लॻी वियो छा?
हैलो
हूं
न भेण कुझु नथी कयां वेठी आहियां तहां सां। फोनु ते ई ती ॻाल्हायां, कल राति मींहुं पियो हुयो मां चां पई सुबुह न पए ॿार स्कूलु कीअं वेंदव।
त पो पियोव?
हा राति जो पयो हुयो सुबुह खां पो मौस मौसम साफ़ आ सॼो, हा ॿार विया आहिनि न स्कूलु।
त तां, असां वटि, हा, असां वटि पए ई कानि तो मींहुं। की असाए हेॾी उमसु लॻी पई आ, हा जुड़ ठहियो पियो आ पर मींहुं पया ई कानितमु।
हा उसअ असांजे हिते बि कान्हे का, कल्ह वरी पेरेंट्स मीटिंग तनि ॿारनि खे, ॿारनि खे स्कूलु में वरी परियु आत आर्तवार आहे त लॻे पो मींहुं न पए त ॿारु स्कूल हली वञनि।
अच्छा अच्छा हूं वई त पई मींं मींई त मुंद आहे न। हे ॼेठ महनो आ न। त ॼेठ जे करे अ घटि मींहुं पवंदो आ अॻिले हा असां ॼेट कंदा आहियूं न, त उहो ई चवां ती अॻिले महीने ॾाढो मींहुं पवंदो हिन महिने घटि ई पवंदो। ब